झुलेलाल, रोटी खाधव?
की, खाइण वया थी थोङी देर में। तां खाधव?
मां, हाणे हाणे जस्ट जस्ट खादी बस हाणे खाधी सि ॿ, ॿ ट्रें मिंट थिया आहिन बस हलो, हलो थोरो बाहिर निकरी ॻा हा हाणे अचे थी, हलो अहो, सिॻिन जी भाॼी रस में फुलको बसर ऐं मुरब्बो बि आहे उहो बि पोइ खाईंदसि ऐं तव्हां छा खाईंदव? तव्हांजी आवाज़ हा
अच्छा हाणे
हा पर कटिजी कटिजी थी अचे। हाणे चयो हाणे वरी नथी अचे बंदि थी वई तव्हांजी आवाज़ आवाज़ आवाज़ अचे नथी तव्हांजी गुड़िया नें खाधई रोटी? ॿारिन